की हाल अय
ठीक यऽ आँहा ठीक छी
हमहु ठीक छी की सब होइ छै
बस साँझ दए के अलहुँ हन हैया घुमि रहल छी
आइ तऽ दू दिनसँ मौसम बड नीक केयनेइ छै पानि भऽ गेलै तेमे
हँ एखनो लगैया आ पानि फेर पड़त मेघ लागल छै पूरा
पानि मे गामे घर वला आदमी के त नीक लगे छै बाहर वालला के ते जाय के रहे छै काम काज पर तऽ ओकरा त अबू लगे छै
हँ नहि अथी करै छै बारह लागि क सुबहके पड़त पानि तऽ नहि जायब ऑफिस लेकिन अरवैद के सुबह के छुटि जायत आ दुपहरिया के हत आ राइत कऽ आबै टाइम मे होत
आ बच्चा में याद अइ जे भरि दिन पानि पड़ितेै आ स्कुल जाय बेर मे अहाँके अरवैद कनि पड़ितै
जाइके जे मोन नहि होइत रहै छलै तैयो
हँ अरबहिद के उहै टा बेर मे पानि पड़िते मोन तऽ खिन्न भऽ जाइ छलै
ह तहिना ई सब ऑफिस जाइ छथिन तहिना होइ छै
हमहुँ जखन स्कूल पढ़बियै तऽ जइय दोस सरगा मे पढ़बै ले तऽ मोन हुए कि जे हा पानि होेत मन हए नहि जाय
ह
पक्का अहाँके पानि छुटि जाय तऽ
आ प्राइवेटमे पढ़बै छलियनि तऽ इहो होइ छलै कि नहि जायब तऽ पैसो काटि लेत
आ काटिे लैत छै रह तीन महीना पढ़ेलहु अठारह सए रुपैआ देलक
के छत्ता लए क जे बेटा करे छलियै हमहु
हँ आ सरकारीमे तऽ खै कोनो बाते नहि छै मास्टरसभ मास्टर सम्पर्क कऽ लिअ
हँ एप्लीकेशन दए दिय एगो अपन भऽ जाय अई मे त जहां एक दिन नहि ज‌इयौ त पैसे काटि देत एक तऽ अथी कहै छै क नहि हमरा चारि दै छल
अहाँ सबके नीक स्कूल छला तहन
ह च आब पाँच कऽ देलकै हए जे जेबै एक्को महीना अगर रहबै गाँवमे तऽ जेबै तऽ मतरा राखि लेतै से छै नहि आब नहि होइ छै कि जाएल नहि हेतै आब
बौओ के ल का चलि जेबै
तु ओ तऽ देतै हमरा जान छोड़तै ई पढ़बऽ देतै हं
हं तहन अहाँके की सभ छै परीक्षा कहिया अछि अहाँके
चौबीस के य चौबीस पच्चीस के यऽ छब्बीस के नहि य सताईस अठ अठाइस हँ डेट आबि गेलैय प परसु प्रैक्टिकल छियै फेर
हुं त भऽ गेल ओ सभ भरा गेल कॉपी सब
कॉपी सभ तऽ जमा केलियै भऽ गेलै एक एक महीना अप्रैले महे लेलकै उएह टाइम म जाहि टाइम म बौआके मूड़न छला शादी छला ह हँ ई महिना ताहि दुआरे सीेटेट के एग्जाम यऽ न छ सेप्टेम्बर क
आ ज्यादा उम्मीद अथियो नहि दऽ दिया
कथि हँ तऽ बी पी एस सी कऽ एखन जहन सिटेड निकलत तहन नऽ
हँ सेहो छै एहि बेेर लेकिन निकैल जैयबाक चाही
देखियौ नहिए गाछै एक तऽ तबियत खराब रहैत छै दोसर होतय जेबै तऽ फेर की होइ छैय
तीन दिन पढ़ केऽ अहाँ के से अथी निकालि लेलकै इहै वाला परीक्षा
सिटेड केना निकालि लै छै एते हार्ड होइत छै केना निकालि लै छै पता नहि
पढ़ल अहाँके एकरा चड़ वएह छलै हम जे करैत छलियै से ओकरो करै शारीर दक्षता मे ओकरो नाम छलै
हूँ
तऽ तीन दिन से पढ़ल अथि सा
पुछबै तऽ केना पढ़लकै पुछबै केना पढ़लकै की पढ़लकै
पूरा रणनीति लऽ कऽ बते दे केना पढ़ल के नहि पढ़ल के आय अहाँके खेनाई पिनाइ की सब भेल छले
आइ खेनाइ छले एखन हम तऽ जादा सागे सब खाइ छी न तऽ अरिकंचन साग के दलिसग्गानल छलै अल्लूक चटनी छलै नहि एखन तऽ अथीक के लेल खाइ छी
जबरदस्ती वला खेनाइ भऽ गेल से अछि आ बच्चामे अहूँ सब खेले इस्कुल जा छलियै तऽअहाँ सब गोटी गोटी खेल छलियै ने
हे बहुत हँ बहुत जादा माँ सब कहै छले ई नहि खाला पानि पड़ते
पानि पड़तौ केओ कहै छै कि रौदी पड़ि जेतौ आ झोरामे दू टा के कॉपी ल के जाइया अबै बेरमे बादमे गिट्टी उठाक अनियै य घरो
ओ हमरा जे छै ने आखिर गिट्टी कला हमरा हाथ पर नहि अटकै छै हमर हाथ ऊँच छै ओहिपर नहि अटकैत छह
हमसब जे इसकुल जाइये ने तऽ इसकुल जाइये बाद ने प्रार्थना बेर मे पहिले भागि जाइये ओ भऽ गेल तहन अहाँके हाजरी भुका के भागि जायत तह जे इमली तोड़े ल धथृित
ह आ खिड़की दए क लेकिन आब तऽ एहन क देलकै सरकारी इ हम्मे भागियो नहि सकै छी पहिले पहिले एक आदमी एगो कऽ पीछा पहिले कहै जो हम अथी सब भेजै छै तोहर किताब सब जे सब छौ आ पकड़ि लै तहन तऽ मारै खूब।
अपना सब जे मजा उठालिए स्कुल मे आबके अहाँके नहि बच्चा सब उठा पेतै
नहि आब त तऽ अथियो चेंज कऽ लेलकै टाइमिंगोसभ अलग
सभ चीजे अलग कर छै दोसर बार आब के बच्चा मे ओ चूहि न नहि रहले है
पहिले अथिसभ लए जाइ छलै ने छिपलीसभ लऽ जाइ छलै खाना खाय लेलए आब तऽ
हमसभ छिपली नहि लऽ के जाइ छलियै हमसभ अहाँके ओते पात दै छलै
नै हमरा सबके लए जेबय पड़ै छलै एगो छलै छोटकी हमेशा ओ बैगे मे रहै छलै झोरम ल जाइय तऽ ओहे मे रहै छै ओ धोइ कऽ हपन कहियो बिसरि जाइये तऽ नहि खाइय इसकुल
इ सब हमस ओना ने खाये खाये के है जे सोयाविन आलू बने मटर के सब्जी बने
नीक लागे छले आइ के आब जे बच्चा सब छै नहि खाय लए चाहे छै लेकिन हमरा सब के नीक लागे छले
नहि खायत आबके बच्चा सब नीकत हमसभ खाइ छिय अवैत के तीन दिन जाहि सो सोयाविन आलु वला
ह एक तऽ रहै छलै झोरे जकाँ लेकिन नीक लागै छलै
नि मेलहचरे सब बैस कऽ सङगे खाइ छलिय ताहि दुआरे नीक लगै छलै हमस एकटा मुखिया जी छलै इसकुल मे ओ खेनाइ बनबै छलै त ओकासँ संइत घइट के नहि रहै छलै मुखिया जे हमरा बेसी देबै हम ई काज कऽ देब
छील दियै हमसभ बजबे तऽ पढ़े से निकल जाइया आ खेनाइ वाली चाची सब यानी अहा के कथीक त बजा क ल जाइ तैयो लाते पढ़ऽ नहि पड़त तऽ चलि जइयौ
अ तऽ हमस आलू तालू नहि छियै बस हमरा जान पहचान कनि बेसी कऽ लेने तऽ सोयाबीन द बेसी आ जेहा अथी बने खिचड़ी बनेै तहीया आलू के सन्ना दे बेसी क
एगो सर जे छलै तऽ सही पर्व छलै मतलब हमरा सब नहि नीक लागे छल लोक पढ़ जहाँ की क्लास में अबे क झूठे से आच्छी कहि दियै एक दिन दू दिन भेले तेसर दिन तते मारलह
कोन क्लास के मास्टर छलै
वन टू फाइवे के छलै पहले
अच्छा ओ कहू अहाँसभ पचमा तकमे एते बड़का बड़का काण्ड कऽ दै छलियै तऽ मास्टर त मारत
झूठेसँ छीक दियै हमरा सभके नहि पढ़ैके मोन होइय जहाँके संस्कृत पढ़बियै के झुठे सँ हाथ जोड़ कऽ बैस रहियै किछो अबै नहि छले संस्कृत मे
अरे सबसे नीक लगै छै जखन भगै के समय अबइ छलै तऽ प्लान बनबै ले हँ आ एक बीचे की कऽ देलकै तऽ सब मास्टर अहाँके अथी जखने होइ छलै टिफिन होइ छलै
हँ
कोने कोने धऽलैत
हँ धारेतऽ तइयो भगै वला रहै छै तऽ तनियो के क दोसरे खल तो हमर ननै
हमसभ की करियै हमसभ की करियै तऽ ओ अहाँके ऑफिस वाला रूम मे रखाई यहाँ के अथी कमरा मे मसाला सब तऽ पैकेटके पैकेट हरैद मिरचाइ धनी पार कऽ दियै किताब सब तऽ दूर के गप्प हमसभ तऽ मसल्ले पार कऽ दियै आ घर पर अनियेै तऽ एत माँ बिगरथिन कतय सँ अनले हें इसकुलमे सँ किए चोरीए करै लए जाइ छी ओ कियानैे गेलखिन आनन्द की होइ छै चोरी करै मे इसकुल मे नाम होइ छलै ई सब चीज लए क
छिना जाय छले ते कते अथी होय छले आब जे छिना जेे जल लैय गेल तो लए जो दोसर आइन लेबै खरीद क
नहि हमसभ तऽ चोरी करै छेलियै भाइ गेटक गेट उठबै छलियै इसकुलसँ
नहि हम चोरी तऽ नहि करै छलियै लेकिन भागै छेलियै कहू जेबे नहि करै छलियै बहुत दिन
की छै होइ की छले तऽ जँ अहाँ जै अहाँ संगठन मे रहि रहल छी ओहि मे जे नहि करबै तऽ अहाँ सबसँ नीक नीच आदमी छी सभ चोरेलकै तऽ अहू चोरेबियै ओहिमे अगर अहाँ दू टा आनलियै तऽ अहाँ मालिक भेलियै संगठन के
शामिल जहन छी तहन ग्रुप मे हमरा सभमे ई नहि चलै छलै
ओहिमे अगर दू टा लो अनलियै अहाँ तऽ अहाँ ओहि समूह के मालिक भऽ गेलियै फल्ना दूटा ल अनलकेै
हम काल्हि तीनटा आन ओ दूटा आनलकै तऽ हम काल्हि तीनटा आनब
हँ सबसे नीक लगे एते चोरी केलाक के बाद मास्टर लग जाक एत्तेक भोला भाला इंसान जे मास्टर के ई आँखि मे रखे वला बच्चा अछि
बच्चा तऽ जेहन से झूललो सब लए झगड़ा कए लियै हमसभ पहिलिये बैस जाइएऽ जइयै पहिले नीचा बोरा पर बैसै लए दै छलै ने पहिले
हँ अहाँ सभके तऽ ओहो झूला छलए लंच बेरमे अहाँसभ खेलियै झूला पर आ हमरा सभ बेरमे छलै बाउल भरायल तऽ हमरा सभी करियै तऽ बॉलके अहाँके गड्ढा खुनियै एक एक हाथ आ ऊपर से ओहिमे अहाँके करर्ची तर्ची दऽ दियै ऊपर से पन्नी तन्नी दऽ कऽ फंसा दिये आ केकरो बजाकऽ अनियै ओहिमे पैर फँसि जाय कि हांय हांय के ओहिमे और माटि दऽ कऽ ओकरा तोपि देलहु आ धैले माटि मारलहुँ आ भागि जाइत रहलौं
हमरा किछ ले तऽ हम अहाँके गीत तीत गबियै हमरा कि छै हम कनी गीत गबै छलियै सभ भाय बहिन गबै छलियै तऽ मास्टरसभ बड्ड मानै छलै ई चीज लऽ कऽ तऽ हमरा संगे कोनो बच्चा इम्हर उम्हर करितेै तऽ ओकरा धैलै मुक्का मारितौं आ भागि जैतौं सर लग सर पइन पीबै बच्चा बुझै छोट बच्चा बुझै जेकरा सरसँ जान पहचान छै तऽ केना एकरा लग जेबे आ तुरंत सर लग पइन लऽ कऽ पहुंच गेलौं हम आब बजबही सरके जइयए खााय लए केओ किछु नहि करत एकदम शेर बुनि कऽ ग
आ जहन मेन बना देैत अथि इस्कुलके तहन तऽ आओर भए जाइत छै ने प्रधानमंत्री जे बना दैत छै लगै छै सब समय
अहाँ भले किछु नहि छै लेकिन जेकरा लग अहाँ देखेबै दादागिरी ओकरा लग अहाँ बड़का चीज छियै ज एकारा किछु कहबै तऽ सर तऽ हमरा मारबे करथिन
ओ सब दिन जे याद करबै ने तऽ दुःखो होयत आ हँसियो अन्दर अन्दर बहुत लागत
ह
दुःखै जे सभ छुटि गेलै आ हँसी लागत जे की की कऽ देलियै हमसभ
उएह तऽ पहिलुका बा ध्यान अबैत छै तऽ स पहिलुका देखैत रह लाब लाज होय
आ पहिले दू साल चारि साल जखन इसकुलसँ निकलल यऽ तऽ दू साल चारि साल जखने देखथिन तुरन्त गोर लगे हमर सर आ दू साल चारि साल के बाद ओ सर कतऽ गेल फि कतहु गेलहुँ केओ कतहु नहि
आब की आबके बच्चा सभमे ओ संस्कार नहि रहलै बच्चासभ मार मारि कऽ छुटैत छै मास्टरके अगर मारै छै तऽ
तऽ हँ जहाँ की किछो करै छै आब तऽ एक तऽ मारय के छैये ने ओ तटा देल गेलै
ओकर पीछा कनि अथी छै मो बाप के कनि जे वर्चासु दऽ देलकै बच्चा सभके जे किया तोरा मास्टर किछु कहलकौ नहि कहलकौ से
हँ ओ छै सपोटमे रहै छै ने ताहि दुआरे भऽ जाइ छै ह
ठीके तऽ कहैत हे पापा जी किछु
डरसँ पहिले कहि कि केओ किछु कहै ने अथीसँ मत अगना टेशबए जाइ छियौ कहै लए हमरा कहल नहि आबिकऽ खाना ख
ह हमरा की भऽ जायतऽ हम दुनू भाई बहिन एक एके मे छियै हम हमर चुनिया तऽ हम अहाँ कि स्कूलो से भागिय ने त हमरा डर भ बाइ कि कहि बाइज नहि देत एकरा भरि रास्ता पोलेलू तू नहि बजबही काइल तोरो धातरि देबो तोरे लए जइये बड़का बड़का धातरि हो छै इ नहि बजय लेकिन एक दिए ने इमलियन इमली टा दिय हँ इमली दऽ दियै धातरि तात्री नहि दिय धातरि बड़ अथी तोड़िये
ओ
अहाँ सभके ओर की सभ होइ छै काँच भोग आम अहाँ खेने छियै
की
काँच भोग आम काँच भोग आम खेने छियै ओ आम बड नीक होइ छै नाम ने सुनने छियै ओ आम की होइ छै अहाँके काँचे में खायल जाइ छै बुझलियै ओ मीट एकदम मसीज हँ ओ काँचे में खायल जाइ छै ओ मीठ अकट होइ छै आ पकलाके बाद ओ आम नहि नीक ओहिमे कीड़ा भऽ जाइत छै
अच्छा ह एतय जेना छै हमरो सब के सासुर में ओ मतलब दोस्त आदमी रोपने छथिन तऽ छत पर आयल छै तऽ माँ सब तोड़ तोड़ कने छथिन कहै छथि बड़ मिठ हेतै बड़ मिठ हतैना पता नाम नहि कहै छथिन कि कहै छै मिठका मीठ
अपना सब ते मेन अपना सब ते मुख्य रूप से बुझे छै बम्ब जर्दलू
नहि जे बड़ मिठ रहतौ तऽ मिठका आम छै घन्ना मिठ
मिटका हमर सबके नाम इमहर नाम छै अहाँके काँच भोग त ओ बाबा छलख हुनकर गाछ मे तोरय ने देथिन लोकके तऽ हमस राति बिराति जायत ओ ढेला मारिकऽ तोड़ भागि जाइ छै आब के तो गाछे नहि छै कटबै देलखिन एते मोन मे दु भावना भऽ गेलनि कटबा देलखिन
हँ
से छै तहन आहा के पढ़ाई लिखाई होइ छै
हँ चलैत छै नेटे एना नहि ने करैत छै काज तऽखनो यूट्यूबसँ
हँ सेहो छै डाउनलोड किया नहि कऽ लै छियै